नम कि हाल चाल छी।
सब ठीक छी अपन बतायल छै।
हमरो सब ठीक छी की करै छी?
त पढ़ाइ करै छी खाना खाना खा लेल छी अपने।
हूं खाना खा लेने छी तों खाना मे की खास बनै छी।
हमरा खानामे चावल, दाल, तरकारी बनल छै।
अच्छा
हं
आरो बताइ छी।
ताइ जा अपने खाना में का खास बनल छै।
हमू खाना मे आलू अरे आलू कहै छी दाल, चावल खाइ छी।
अच्छा अपने आलू बनाबे आबइ छै कि ना।
आबै छी।
कैचे लेखा बनल छै?
आलू
आँ
आलू खेत मे से अबै छी बस ओकरा उसिन उसिनके काट के खाइ छी।
ओ तऽ बनाबे न होल छै अपना ।
बनाबे ननु आबै छै। की हाल चाल छै?
हाॅं सब खैल छी।
सब ठीक
सब ठीक छी तब अपने खाना उना दोसर कुछो आलू के अलावा आओर कुछो बनाबे आयल छी कि ना?
अलावा
हाॅं।
आबै छी दाल चावल बनालेबै छी। दाल चावल बनालेबै छी।
दाल चावल बना लै छियै।
बढ़िया छै अपने अपने तऽ केनाहुओ अकेले रह सकै छी।
नहि नानी आउले छै।
तब अपन बतायल जाउ सब आलू ना सब्जी ए चावल, दाल उल।
हूं आर बताइ जे खेती के की हाल चाल छै।
हँ सब खेती के हालचाल ठीक छै कीड़ा उड़ा घुसि गेल रहै तऽ सभके फर्टिलाइजर लगाके सभ ठीक कर लै छी।
अच्छा तऽ कीडो के कोनो उपाय ना कलै छी।
कर देले छी सभ खतम कर देले छी सभ साफ उफ कर देले छी अपने के ऊ जोन हाथी पलले रहीं उ का भेले छै?
हथिया बानू
बा
हूं आ
चढेलै छी कि ना?
बच्चा बच्चामे ना देबैय बच्चा देै छिय तो तोरा के हम दे देबे छियौ
हँ दे दै छी हमरो चाहीनु एगो हाथीया।
हूं अच्छा
आ हाथी कहाँ से मिली मालूम छै छोट हाथी हाथीके बच्चा
ना मालूम छै अपने?
ना
ना तऽ हमरा चाहे रही ऐहि से पूछ ले जान छी।
अच्छा बचबा देैबै छी नु तब भेज देबे छी हम।
अच्छा अच्छा हँ ठीक छै।
ऊसभ ठीक होय छै राखयके चाही छै घरमे।
हूं हूं बड हो जाला तऽ पाले उले मे बड़ा नु दिक्कत होइ छै।
हँ इहे बात सही रहै छै पाले उलेमे दिक्कत होइ छै बहुत।
कौन उतना देखभाल करै जाइ छै ओकर।
सहि बोलै छै।
तब पढ़ाइ लिखाइ अपनेके कइसन चलै छै।
हूं पढाइ लिखाइ ठीक चलै छै।
हूं ठीक चलै छै।
आबरै खेती वेती कथी कथी करै छै?
खेती खेती मे तऽ हम धान के कर ले छी। गेेहुँ के कर लै छी फेनु सरसों के कर लै छी गोपीयो लगा दै छी, हँ।
अच्छा हमरो से इ सब होइ छै सरसो उरसो गेहुँ अभी त सरसो रोप बियाने सब हॅं। बियाने होइ छै खेतमे हमर।
ओ अच्छा अच्छा तब कटाइ कब अपने के सरसो?
अभी टाइम लगै छै बहुत टाइम लगै छै।
टाइम लगै छै।
अरे बताय छी हमी के खेतीेये के अभी ना लै छी बेचे छी नु।
कोनची ना
हँ ओ बेचै छी तभी ना आबै छै।
बिल छै।
खेती के रूपे ना अबइ छी।
ओ गेहुँआ केे गेहुँआ के रूपया न न आयल छै हमनी के।
हँ गेहूँओ के रूपय ना आबै छै।
काम करे के मने न करे छी धूप उप।
हम ना आबै छै ई का करै छी जब एतए नहि होबै छै तऽ
अच्छा ई रवी। रंजन से पूछलै छी, कि ओ ओकर खेतीमेकाऽ। आ इहो।
आय आबो आय खेतिए मे जाके हम देख लेछ तऽ। खेती में जाके हम देख रहे से त बियान।
हाँ हो न करय छै।
ना करै छै अभी। रास्ता में अवे छी त हमरा के एगो काट लेबे छी हाडक काट लेबे छी। कष् काट लेबे छी? हाँ मोटरसाइकिले चलाबै छी तऽ हाथ में काथ लेबे छी।
ठीक हे।
हवा चलत रहै छै।
अपने ओ। ओ गाड़ी केकर अछि?
हम तऽ गाड़ी पसन्द कराय छियै। हम सब भारत मे रहै छियै, हम भारत।
पचले छह।
हम भारत में रहै छे तु काहाँ रहै छे।
हमहु भारतमे रहै छि।
अच्छा हमरा अपन गाँंव बहुत प्रिय छै।
हाँ-हाँ।
अमर गाँव न बहुत सांत होइ छै। सुन्दर होइ छै, मतलब पसी- पशु, पक्षी के आवाज। होइ छै, खेती उती होइ छै।
सहि - सहि बात छै।
हमर परिवार मे दु - हु, हम परिवार मे एक दूसरे के सम्मान करै छै।
हाँ, सही बात छै सबके करे के चाही।
शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा छै। पढ़ाई लिखाई व्यक्ति के बहुत आगे ले जाइ छै, शिक्षा से ज्ञान के बहोत। होछै विद्यार्थी के सब पढ़ाइ लिखाई। ध्यान देबै छै।
हु - हु जबतक पढ़ाई पे ध्यान न दै छै तब तक आगे विकास न।
स्वास्थ बहुत जरूरी छै। स्वास्थ्य अगर अच्छा रहै छै तऽ कोनो काम करैय मे मोन लगैत छै, स्वास्थे। खराब रहै छै तऽ कोनो काम करै मे मन न लगै छै।
हाँ - हाँ सही बात, सही बात। दिवाली, होली।
समय बहुत मूल्यवान छै, जो व्यक्। समय के सम्मान करै छै, बहुत सफल होइ छै। समय पे अपन काम काज सब पूरा कऽ लेबे छै, मोबाइल इंटरनेट के जमाना बा।
सही बात छैय।
मोबाइल इंटरनेटके जमाना छैय, आरे बताय छै मोबाइल के क क काम करय छ छैय मोबाइल से।
इन्टरनेटके तऽ सदुपयोग करैके चाही।
हूँ। अपन तहन तऽ इहे होइ छैय एक दूसरे के सहायता करै छैय।
छी। हूँ- हूँ-हूँ।
हूँ। अब तऽ पेड़ उड़ सब कटाय छैय, जहाँ पेड़ कटाय छैय तऽ बारिश उरीश नहिये होय छैय।
तब एहि से तऽ बारिश न होइ छैय, गर्मी बढ़ै छैय।
न काटैते। पेड़ उर उ सब किछु नह काटैते।
लोग नदी नालाके गन्दा करै छैय।
हँ इहो बात सहिए बोलै छियै। आओर बताय छैैय दोस्ती ऐसन चीज छैय ने दोस्ती हो जाइ छैय तऽ हँ नदीके तऽ साफ रखैयेके चाही, नदी साफ रहे तऽ बहुत ठीक रहै छैय।
आ।
आर बताय छैय, घरमे सब ठीक छैय।
हँ- हँ सब ठीक छै। अपन अ दादीजीके तबियत उबियत ठीक छैय।
हँ- हँ सब ठीक छैय। पढ़ाइ लिखाइ करै छी की न।
तऽ हँ सब पढ़ाइ चलै छैय, अपने अब कहाँ तक पहुँचली पढ़ाईमे छैय अपने रस सायन विज्ञानमे कहाँ तक पहुँचले छी।
करै छी।
अपने रसायन विज्ञानमें कहाँ तक
की बोलय छैय हूँ- हूँ, अच्छा।
अपने रसायन विज्ञानमें क पढ़ै छी।
रसायन विज्ञान पढ़इ छी, पढ़इ छी। हँ तऽ बच्चा सब देशके भविष्य होइ छैय, शिक्षा मिले छैय बच्चा सबके हमी के त तब ने कुछ जाके करै छैय। आ शिक्षा नय मिलै छैय तऽ का करै छैय, शिक्षा बहुत बड़ा चीज पता ओ मौसम केने छैय, मौसम कैसन छैय ओने कै।
मौसम केहेन लगै छैय बारिशे हो जाइ छैय।
अब देखै छियै होबइ छैय कि न होबइ छैय। एक बेर हो जाइ छैय त बढ़िआँ हो जाइ छैय बारिश। एक बेर होइ जाइ छैय तऽ ठंडा होइ जाइ छैय मौशामुआ।
हँ।
हँ आ उखी-ऊखी क खेती होती तऽ उखे होइ छैय सब सब उखे करै छैय।
सब कहै छी।
घुमे कहाँ
बहुत बढ़िआँ करै छैय सभ। खेत उतमे लगाके खाद उद डाल उलके आ कपड़ा उपड़ा खरीदके जाइ छैय कि काम उम कर उरके आदमी खाना पीना खाके सुति रहे फिर काम उम करै छैय।
अच्छा। सब ठीके छै कोचिंग -ओचिंग कथि ऑनलाइन पढ़ै छै कि
तऽ अपन -अपन ध्यान ऑनलाइन -ऑनलाइन पढ़ै छै।
ऑनलाइन पढ़ै छै। तब ठीक छै अनलाइन मे। ठीक छै करै छै हम आबै छै तऽ।